जय झूलेलाल।
हा, मां निधि थी ॻाल्हायां ज अ दिल्लीअ मां, तव्हां किथां? तव्हां किथां?
असां इंदौर मां।
इंदोर मां, तवां सां ई ॻाल्हायो छा मां हाणे थोरी देर पहले?
शायदि।
अ जो तव्हां ॿुधाए पियो, की तव्हांजा पुटु हिन जो सिंधी न ॻाल्हाईंदा आहिनि हा न? चलो ॾिसो। केॾो बढ़िया, तव्हां मुंजो मैसेज आयो मां तहांखे वरी कॉल करे छॾियो। पहिरे तव्हां कयो हुयो शायद, है न? पहिरं तव्हां कयो, तव्हां मूंखे ॿुधायो पिया की तव्हा टिकियूं कीअं ठाहीन्दा आयो।
अच्छा, पहले त छाए हुनखे, बेसण में बारीक़-बारीक़ बसर कटे टे विझो, साओ धाणो। साओ मिर्च विझो और थोरी लॻे त ख़सख़स बि विझो‌। खसखस सां ॾाढी सुठी ठी लॻंदी आ और तेल एतिरो विझो की न त मुठी ठयव। न ज्यादा, न घटि बसि मु ठी ठहियो सम्झो पूरो तव तेल, आऊं त पाणी न विझो ज्यादा। ऐं ॿ टे बूंदू विझो, जीअं भई हुन सां ई घुरजी वञे।
मतल सख़त हुजणो खपे अटो हुनजो ह न?
सख़्त न हुजे।
नॉर्मल हुजे।
ठीक आ नॉर्मल, आऊं तरण में बि ध्यानु रखिणो पवंदोव।
अच्छा, बुर्जन न।
न एतिरो पवंदो ई न आहे न की बुरजी वेंदो, तव्हां सही ढंग सां कंदव न त भुरजंदो बि न न ई कड़क थींदव।
हा, मुंजी थोरी पकियूं थी वेंदियूं आहिनि, त मूंखे सीटी हणाईणी पवंदी आ। अच्छा, अच्छा-अच्छा थी सघे तो त मूंखे इहो लॻंदो आ पो मां सिटी हणाईंदी आहियां न, त पो थोरी ॻरी वेंदियूं आहिन पो वरी सही थी वेंदियूं आहिन।
नथो
अच्छा ईअं?
एरो खाओ अहिड़ो ज़ोरदार भाॼी लॻंदी आ मज़ो अ
मतिलबु पाण सीटी न हणायूं हुन
न न सीटी, असां कढ़ाई में ई ठाहींदा आहियूं, उहा भाॼी त।
अच्छा।
कर रोलींदा पा आलू बि हुन में थी वेंदा आहिनि, पहले आलू सिजाए छॾियो। पो वरी भई अधु कचा थी वञनि यानि एटी परसेंट घरी वञनि, पो वरी पंज मिंटे में टिकियूं विझी बस
हा इहो ॿि सही आ, मां मिठी टिकियूं पई पुछां तांखां जो तव्हां चओ पिया की ॿ केवी हुन में विॼो, अधु किले में।
अधे किले ते हा हा उहो ॿि भरपूर न, याने इ प्लेन में।
अच्छा उन परफेक्ट ठहंदी की भई इनजो हाणे नरम अंउ वधीक सख़तु न ठहंदो।
हा, सख़्तु बि न, बढ़िया सां ॻोहिजंदो ॿि बसि इलाही कि कुटे विझो खंडु में ॻोहे रखी छॾियो, पहले ईं खंडु पिसाए छॾियो।
हा
त जो मिठा लोला थींदा आहिनि, उनमें ॿि इयो ई सेम मत मतिलबु जीअं अटो थियो, उहो त अटे जा ई ठहंदा आहिनि, त उन में ॿि ॿ केविय हुजां अधु किले में?
हा-हा
हा न सेम थी वियो न ॿिन्हिनि जो? हो मैदे में थी ठहनि, हे अटे में थी ठहनि वेठियूं। बस, अच्छा
त जीअं भई तां हिननमें ॿि मुठी जोई तवं मुठी ठही वई बरोबर खाइण सां त तेलु पूरो ई तवं, घि ॿि विझी था सघों। हुन खां पो जा तेल धीरे-धीरे सिम ते गरम कयो भई हिकु गोली विझी ॾिसो, धीरे-धीरे मथे थी अचे न त तव्हांजो तेल बरोबर गरम तव अगरि जे जल्दी में अची वई त ॾाढो गरम थी वियो तव।
अच्छा-अच्छा हं
अचे मथे
हम् अच्छा, धीमी आंच ते हा न त अंदरां कचियूं रहिजी वेंदियूं आहिनि न वरी पो। इन करे, हम् हम्
भले मथां नारेयल बूरो ग्रीन कलर थोणो विझी करे मथां सिजाए था सघो, जो ॿि गुलाब जी पंखुड़ियूं मथां ईं विझी था सघो।
उ त पंहिंजी श्र्द्धा आ की तव्हां छा छा विझण ता चायो, ड्राय फ्रूट हुजो या कुछ, जो ॿि तहांखे सम्झ में अचे।
उवोई सुठी ॿि त्यूं लॻन।
हा इहो बि आहे, मूंखां सतपुड़ा ॿि न ठवंदा आहिन, ख़बर तवं सतपुड़ा ॿि मुंहिंजा पक पका थी वेंदा आहिनि ॾाढा।
न त सब मोएंण जो तहांजो कमाल आ, मोएण सही न हूंदो तॾहिं
त सतपुड़नि में थोणिन मोअण पवंदो आ, पवंदो आ छा?
न सतपुड़नि में न पवंदो आ, लेकिन असां जंहिं मईल हुनखे बेल्यूं ता पटियूं था ठायूं ओॾी मइल त भरपूर तेल या घी खपे थो न।
अच्छा बिल्कुलु उप तेल वहंदो खपे पे उनमे हिकदमि, और गरम तेल खपंदो आ? हन सन मतलब की गरम-गरम तईअ वारो तेल विझॿो आ जीअं अंदरि भुरकड़ियूं ठवनि।
बिल्कुलु-बिल्कुलु जंहिं महिल पटियूं ठाहियो त उंहिंमहिल ॿि चञो केवी भरे हुन पटियुनि ते विॼो वरी ॼेमल वेड़ियो था मानी त ठाहियो उ महिल वरी मथां केवी भर विझोसि पोइ पाण ई वेठी खुलंदी।
अच्छा, त शायदि मां तेल घटि लॻाईंदी आहियां, इन जो मतिलबु त इहो ई थी वियो।
तव्हांज जेको शयूं ॿुधाए थो, घट मोहीण जे करे ईअं थो थिएव।
हा, छोकी असां हिते वधीक ठाहियूं नथा न, असां घर में ॿ ॼणा खाइण वारा जीअं। त वधीक कोन्हे, अऊ हाणे सावरा वग़ैरह पर उहो बि मञंदा कोननि, उहो बि न ठाहे पेक पेकनि में जॾहिं ठाहींदा हुया सीं तॾहिं ठाहींदा हुया सीं, उनखे एॾा साल थी विया।
हे मैदो और जीअं समोस उहो बि इहो ही प्रोसेस ताकी भई न कि बरोबर विझंदव न तेल त न समोसा बि तव्हांजा मस्तु ठही वेंदा।
खैर समोसा त मां न ठाहींदी आहियां, मां सतपुड़ा थोड़ो सो मूंखे शौंक़ आहे, सतपुड़ा ठाहींदी आहियां ज़रूर। पर पक्का ठवंदा आहिनि पर हाणे ॿार हुन में था खाइनि खीर में विझी। त वरी बि कम हली वेंदो आ पो, जीअं तीअं। अऊ हे दिल्ली में असां वट सिंधी खाधो आहे कोन्ह, न सतपुड़ा मिलनि न टिक न मिलनि, कि हलो ॿाहिरां ही वठी करे खाऊं, कुछ न मिलंदो आ न घि
थी वने त मस्त कम आहे।
ॾाढो कम आहे, या त दिल्ली में त एॾो बढ़िया हले, अऊ घेअर होली ते घिहरनि लाइ सिकी वेंदा आहियूं असां।
अच्छा, असां त घर पासे में अची वठ टेंट लॻाईंदो आ भाई और ॿ ट्रे ॾींहं लॻातार तरिंदो वेंदो आ, तरिंदो वेंदो आ।
हम्म उहो ही आ, असां वट सिंधी जी खाधे पीते जी थोड़ी दिकत वरी थोड़ो घणो किथे आए दाल पकवान मिलंदो हुजे ठीक आ, उहो उह अलॻि शइ आ पर इहे सिंधी मिठाइयूं आहिनि न। इयो त बिल्कुल नथी मिलनि त हाणे कोई घर में ठाहींदो हुजे त हलो भाई हुन खां ठारहिरायूं कयूं त पो ठीक आ, हलो।
ख़ेर असां वट मिली वेंदियु आहिनि, ॿाहिरिं ॿि घर ज थधिड़ीअ जी पूरी शइ तहांखे ॿाहिरां ही ठहियल मिलंदव, कुछ बि न कयो तहां।
अॼुकल्ह घर में ठाहे केर तो, घट ता माण्हू ठाहिन ॾाढो
खैर असां ठाहींदा आहियूं जेके नियम आहिन वॾन जा कंदा आहियूं।
भाई ॾिसो असांजा नियम जेसताईं असां आहियूं तेसताई तं उन खां पो त हाणे सब बहिरि वारनि ते ही डिपेंडिट तव की भाई ॿाहिरां ही वठी घुराईंदव।
असां त कयूं
हा त उन करे हाणे दुकानूं खुली वेई आहिनि त हर शइ ठही ठुकी मिले थी हर त्यौहार ते स ॾिसो सतपुड़ा टिकियूं मिठा लोला सब सब थो मिले वेठो ॿाहिरि, हा। पहिरें हिक हिक शइ असां ख़ुद ठाहींदा हुयास जहिं असां नंढा हुदं
पर ॾिसो तव्हां ॿाहिरां जो वठी करे खाईंदव त त्योहारन जो मज़ो कीअं ईंदो भाई मिठायूं असां घर में ठाहींदासीं ॿार ख़ुश थींदा त्योहार जो मज़ो अलॻ ईंदो आ। कि ठहे थो घर में लाईयूं ठाहियो।
ॾिसो चइबो आ न की वक़्त हिक जहिड़ो नथो रहे, त हाणे उहो हलण वारो टाइम आहे न की हाणे जे ॿारनि खे एॾो कम आहे की हो न ई ठाहींदव। उन्हन वट टाइम कोन्ह रखियो आ हा न।
पो असां ओतिरो भाई हुननि खे सेखारियो न भाई सुठो आ कंदा कयो हीअं हुअं। त पाणे ई असां चवंदास न न अॻियां न कंदा त पो वरी उ अञां न कंदा। असां ई न लहींदासीं त हो कीय लहींदा।
कीअं कंदा?
असां अॻरि जे फिफ्टी परसेंट कयूं ता, त थर्टी त कंदा।
थटी करनि न, भई करण वारा करनि न, हाणे असांखे जीअं सम्झो मूंखे नथा अचनि हेॾो सुठे त मां पंहिंजे ॿारनि खे कीअं सिखाया पो, थोडो घणो सिखाईंदम।
हिनमे नम नम केॾो सुठे सां ता सघ।
हा यूट्यूब पे त ॾाढी सुविधा आहे, यूट्यूब में त ॾाढी शयूं ता पर जेतिरो सुठो जीअं कोई जो ठाहिण वारो सिखाए सघंदो न जीअं तां मूंखे ॿुधायो ॿियो कोई नथो सेखाए सघे इएं, मूंखे इहो लॻंदो आ ह न त अऊं वॾी ॻाल्हि आ हथु में प्रैक्टिस कंदा रहो त हिकु बार बिगड़ंदो ॿ दफ़ा बिगड़ंदो टियों दफ़ो बढ़िया ठवंदो।
बिल्कुलु बिल्कुलु पो पाण खे सम्झ में ईंदा।
हा त पाण खे प्रैक्टिस खपे ॿारनि सां दिक्क़त इएं आय की ॿारनि खे टाइम कोन्हे एॾी प्रक।
हा त पा भई हूं, हिकु कटोरी करे ॾिसो नंढी कटोरी करे ॾिसो पो जीअं जीअं थींदा वेंदव
हा
बढिया थीवेंदो हथु ठहिवयो
हथु ठही वेंदो न हा न मूंखे त ॾाढो शौंक़ु आ ठाहिण जो मां ज़रूरु ठाहींदसि। और टिकियूं सतपुड़ा त मां ज़रूरी ई ठाहींद, टिकियूं त मां ठाहींदी रहंदी आहियां, हा। मां तांखे मैसेज करे ॿुधाईंदीमांव ह न। की कीअं ठयो आ। ह न फोटो मोकिलंदीमांव पो।
हा सही ॻाल्हि आ न।
पो तां सतपुड़नि जा बि फोटो मोकिलिजो मूंखे ठीकु आ, तां मुंहिंजो नालो इहो नंम्बरु सेव करे वठो पो तां जॾी ठाहियो न मूंखे
कैड़े नाले सां ता त खाली एन लिखल तव?
निधी नालो आ मुंहिंजो, तां निधी लिखी छॾिजो हा। त पाण जॾी जॾी कुझु ठाहींदासीं न, पाण हिकु ॿिए खां ॾेखारे छॾींदासीं की पाण छा ता ठाहियूं वेठा।
हा केक शेक सभु।
हुअ त हलो भई कॾी कॾी ती ठवनि हे रोटी त रोज़ पई ती ठवनि, कॾी बेसन जी टिकियूं आ कॾी बि शएं आ, ह न।
ॿी कहिड़ी ठाहिणी तव दाल पकवान? हिन में बि त मोहन, हा हिन में त मोएण जो ई आ न हिन
मोएण आ, हा त पकवान वरी बि सुठा ठवंदा आहिनि मुंहिंजा।
हा त हुनमें सही विझंदा हूंदव।
हुनमें ॾाढो वधीक न पैंदो आ छोकी पकवान बि मतिलबु सना सना तरूं न त उह ई सुठा ठही वेंदा आहिनि। मतिलबु कुरकुरा बुरकुड़ा सुठा ठही वेंदा आहिनि बाक़ी मठियूं वठियूं कॾी ठाहींदमि त पो हुन में मूंखे थोड़ी दिक्क़त थींदी। उनमें मूंखे ज़रूरत पैंदी की मां तां खां पुछां, ह न।
हिकु बार क्वांटिटी सही विझंदव त बरोबर सभु थी वेंदो आ। असां त नाप नाप कंह शइ जी कंदा न आहियू अंदाज़ो थी वियो आहे शुरूअ खां त कुछ बी नाप जी ज़रूरत ई न पवंदी ॾह ग्राम घणो थींदो आह वीह ग्राम घणो थींदो आह सभ ख़बर आहे
हा पापड़ वापड़ मुंहिंजा ॾाढा सुठा ठवन्दा आहिन मां अॼ बी ठाहींदी आहियां। ख़ुद त हा मुंहिंजा सुपर मूंखे हिते दिल्ली में पापड़न जो अटो न मिलंदो आह पोइ मुंहिंजा ॿाहिरां राजस्थान मां घुराइणो पवंदो आह पेकन में वञा जॾहिं त उतां घुराइणो पवंदो आह पोइ मूंखे पर ठीक आह जीअं बी पंज पंज किलो वठी ईंदी आहियां पोइ भई कंदी आहियां जॾहिं टाइम मिले मूंखे।
पंज किलो मे त जाम हलंदा हूंदव हिक मा ई सौ सवा सौ लही वेंदा आहिन।
छह न न असी नवें खां मथे नग न ठहंदा थव हाणे।
त हाणेे त ज़मानो थी वियो पहले वधंदड़ हो अटो हाणे अलाए छा था कन।
चलो पहांजो टाइम थी वियो पूरो पाण वरी ॻाल्हायूं था सुभाणे वरी हिन ई नंबर ते। ठीक आह चलो तहां सां ॻाल्हाए ॾाढो सुठो लॻो ह न जय झूलेलाल। जय झूलेलाल हा